हेलो हाँ कहू
की हाल चाल छै? भोजन पानि भेलै?
बस जाइ छियै आब अहाँके करबै।
अच्छा कतहु बाहर छियै की?
हँ बाहर छियै कनि थानामे छी किछु काज छलै अहाँके।
अच्छा अच्छा
हँ जाइ छियै घरे जेबै। कनिया कहलखिन ह, खाना हम छी बनेने, आब अपन खेएब
अच्छा
खालि
आओर कहियौ तहन बाहर घरक समाचार सब केहन छै।
बाहरके समाचार की छै वएह अहाँके गर्मीए छै।
वर्षा उरसा नहि भेलन अय?
नै एखन तऽ नहि भेल हन।
खालि आम ताम खाइ छी कि नहि तऽ कनिये दिन आमके मौसम रह
चारि दिनके बाद ओहो खतम भऽ जायत।
हूॅं।
खालि
किसस इलिये
तहन जामुन खेललहुँ हन कि नहि सालक परि फल होइ छै लोक खयबाक चाही।
हँ खेलै ह। जा लौ। हँ कहियोन न।
किछ खाइ छी की?
हँ खाइ छियै। अंडा खाइ छी एखन।
अच्छा अच्छा खाउ।
छू
उफुह मंगल छिय मंगल दिनसँ खाइत छियै?
हँ खा लै छी की करबै।
खालि
विदेशमे रहै छियै नऽ त ओत किछ भऽ जाइ छै खालि
से तऽ गाँम सब मे लोक कऽ सकै छै सभ जगह नै न ओते स्पेस होइ छै।
बना दे
गाँवके तऽ बाते अलग होइ छै।
अऊ कर परतै करबै।
आओर कहियौ आरस ठीक छै चलै छै।
ह्म।
जेना तेना चलि रहलै हँ हू।
ओ मनरेगावला अहाँ सभके नहि आयल हँ की?
नहि कहाॅं एलह।
पर काज तऽ छलियै कने अहाँ ओहिमे नहि आयल हे किछो।
नहि कहाँ ऐल ए।
हे मुदा तहन तऽ काजो केलियै येमे पाइयो नहि आय तहन केना हेतै अहाँके से कहू।
ते ने जेना तेना चलै छै पेट छै दिन खटै छै।
कारो तऽ तेहने छै अहाँक कहू न।
हूं मोदी सरकार छै ने मोदी राजमे तऽ
तखन हू
मोदी राज मे तऽ बुझलेए।
हु मोदी के राज्य मे तऽ सएह चलि रहल छै। कतहु कोनो पाइए नहि छै किछ देखाइए नहि दे रहल छै।
बर राति भेल आब घर दुआरि जाउ घुमलहुँ। घुमयके एकटा समय होइ छै
उकासी बहुत भ रहल यए।
हां सर्द गरम छै ने पानि होइ छै।
हँ सएह छै अहाँके
दू दिन गर्मी होइत छै तीन दिन पानि होइत छै तऽ येह सभ एखन तऽ सभ बिमार हेतै छे।
हँ
जर बोखार तऽ सब कहे।
हँ जर बोखार तऽ हेबे करतै सब। वएह तऽ छहे अहाँके ओकरे तऽ छै मतलब मानि कऽ चलू ने अहाँके वैदेके अहाँके छै अहाँके फायदा।
हँ सही हये।
हँ ओर सभ कहियौ?
ओर सब ठीके छै।
ठीके छै?
चल रहल ए। नहि कोनो विशेष त एहन तरहक कोनो विशेष एखन नहि छै।
ह्म्म
तखन कटै छियै तऽ कटै छै आइ तऽ सजमनि अदौरी बनेलियै हं सजमनि अदौरी।
सजमन अदौरी
आ आलू सोयाबिनके सब्जी आ ओरो रोटी। आम छै।
अच्छा सा ने पड़ हँ।
नहि भात नहि बनैला
सोहारिए खा रहल छी ने।
ओ
ह सोहारिेये खाउ तहन। हां सोहारिये जे छै ने राति में नीक लगे छै भात ओते नीक न लागे छै। अहाँक
हँ
हूं बहुत आदमी मुदा भातो खाय छैय अहां के।
नेय बेसी भाते खाइ छैय सोहारी बहुत कमे आदमी खाय छैय।
हूं। हूं।
हम-अहा तहियौ
ठीक छैय हां सूप पिएं छी एही स पी। हमरो राक्षस खा जा रहै।
और कहियौ।
और सब ठीके छैय चैल रहल छैय कोना हूं।
घर मे मुदा सब इन्तजार करैत हेता।
हूं-हूं।
हूं मम्मी जाय छौ।
जायब घरे जैब।
हूं।
नेपाल दीस कनि ऐल छी।
हां।
हेलो।
हां-हां।
नेपाल दिस कनी ऐल छी घुमेय-फिरैय लऽ।
अच्छा-अच्छा।
हां।
हमहूं एखन बौआ के भोजन करेलौं हन दूध रोटी।
हूं। हूं।
हं। ओहो ओकरो चच्चा एलै हन तऽ चच्चा संगे खेलैय या।
हूं। बुच्ची कोन क्लास मे या। बुच्ची य कि बौवा य।
बुच्ची
बुचची छैय।
हूं।
हां कोन क्लास मे य।
ओ एखन नर्सरीए मे छैय।
हूं।
प्ले स्कूल मे या एखन।
हूं प्ले मे छैय।
हूं।
हूं। बढ़ियां छैय। बौआके जे छैय अहाँके पता नेय चलै छैय बुच्चीके अहाँके पता चलै छैय कि धीरे-धीरे ऐज अहाँके बेढ़ रहल छैय।
हूँ।
कते साल के हेया।
पाँच
हँ पाँच साल भऽ गेलै?
हेलो
हूँ हूँ पाँच साल भऽ गेलै।
हूं
हूं बेटीके पैर बाढ़ि पढ़ जल्दी बढ़ै छै ने
ह्म्म
बड छोट म छलैये देखने
ह्म्म जब एबै तबै तऽनू देख बे, देखैके लेल आबऽ पड़ैत छै ने?
हूँ
आओर सब तऽ ठीके छै, चलि रहल छी।
चला अब जाय छी खाना खाय ल, भूख लागल अइच।
की की बनल हँ
स जमीन अदौड़ी, आलू सोयाबीनके सब्जी क बनल
हाँ
रोटी ब
हां अंये? हुं आओर कहियौ?
और ठीके छै, चलै छै अपन हिसाबसँ
न ठीके छै, चलि रहल छी सबके एठन केनाहु चलै छै। जाइ छीये। कनि एमहर उमहरके हाल चाल
तैयो कते कते समय समय तऽ भऽ गेल बहुत
ओ
हँ कहियौ?
समयो बहुत भ गेल।
पाँच मिन कलकथा जमा दै कलकथा जमा कलका खजामा हेलो।
हँ।
कहियौ।
समयो बहुत भ गेल।
जेबै घर आब। जी देख प्रणाम भैया। ठीक कहियो।
और कहियौ।
हलो। की कहियो।
ठीक छैय।
बस ठीके छैय।